हा तुजे हिते आ न थोड़ो नेटवर्क प्रोब्लम अथई। मूंखे लॻे तो कल्ह बि थिए पियो न इअं घड़ी -घड़ी। आवाज़ क्लीअर कान तई नेटवर्क में अचु।
मां नेटवर्क में ई वेठी आहियां, उते ई वेठी आहियां जिते पहिरे
न हा हा हाणे बराबबर आ। हाणे बराबबि तई छोकी कल्ह बि मां जी मां हिते हॉल में ॻाल्हायां मुंहिंजी भेण रूम में वई ॻाल्हाई न त असां हिकदम ॾह मिनट बरोबर ॻाल्हायोसीं कुझु प्रोब्लम न हु, त तुंहिंजे नेट तुहिंजो थियई थो प्रोब्लम छोजो नेटवर्क त थई थो प्रोब्लम त थोरो ध्यान ॾे खाली हुन जो
पोइ उहो ई त चवां थी मां बि त कल्ह ॻाल्हायो दीदी सां हले पियो दीदी सां बराबरि।
अलाए थींदो हूंदो मां चवां थी त मां बि हिन सां ॻालहाए ठीकु आ हले
हा हले छो?
त मां हिनखे मां हिनखे उहो ई चवमसि तूं ॻाल्हाएसि पहिरियों छा थी चवई? बि पोइ तूं अॻियां पोइ हिनखे हिन ॻाल्हाए वईसीं त इन अलाए पोइ कि चए पई तुहिंजे लाइ चयो मांस पहिरियों तूं ॻाल्हाएसि अगरि कुझु चए थो त पोइ तूं चई सघंदी न त भाई मां तव्हां सां ॻालहाए तव्हां जो भरे ॾंदुमि असां कंदास, असां पुठियां न वेंदा बस पोइ तूं ॻाल्हाएज
हा, हो त मां चयोमांसि कल्ह भई मैसेज आयो थई छा तई त ॿुधाइ मुंखे सब आफिस जा मैंसेज ॾेखारई तो मां चयो मांस चयो अथई ॻाल्हाइण लाइ फफ़ोन कईसि त च ठीकु आहे मां ॻाल्हाए करे पोइ ॿुधायां थी तोखे छाहे मां चयो ठीकु आहे मां हुनखां बिल बि वठी रख अगरि खपेई थो त चएई थो त चएसि मां मोकिलिय थी तोखे त चई ठीकु आहे मां उ ॻाल्हाए करे ॿुधायां थी पोइ वरी वरी उन खां पोइ ॻाल्हि न थी आहे पोइ वरी अलॻाए ॻाल्हायो अथई न ॻाल्हायो अथई ऑफ़िस में ख़बर न आहे।
अच्छा हा मां पूछो मांस त मम्मी चयो मांस सुठो ठाहियो
हा चई न स्कूल बंदि आहे हुनजो त भई हिते ई टिकियल आ त मां चयो ठीकु आ हल सुठो आहे सुभाणे बि
मम्मी जे बिल्डिंग में आ न दीवारनि में करंट बि पिया अचन ॿुधाए पई
हा इन करे त लाइटूं बंदि कयो अथऊं न। हा हिन करे लाइट बंदि कयो।
वायरु अहिंन न हुन पासे सब वायरु आहिंन न त उन हिनजे करे वधीक प्रॉब्लम थींदो आ
हा उई न
अऊ असांजे हिते आहे असांजे हिते हेएॾो प्रोब्लम नाहे छोकी असांजी कनेक्शन ई अलॻि थिए थी तव्हांजी कनेक्शन लाल मंदिर जे तव्हां पासे में छॾियो सभु हुन पासे त हुता सभु बंदि करे छॾींदासि ऐं अलाए अॼु बरसद वॻर न आहे? उहो ई चालू कयो हाणे ॾिसां, उहो ई याद त साढी ॿारहां न आयो हूंदो। पर चालू न कयल हो, त ॾिठो हाणे साढी ॿारांह थी वाई त
हा उहो ई न आहे असां बि भरियो न आहे पाणी उहो मां दीदी खे चयो हुयो फफ़ोन कयो हुयो
हुते बि न आयो तस
हलो
पर प्रैशर मूंखे लॻे थो घणो आह।
आवाज़ ई नथो अचे न उ इहो पाणी ई नथो अचे न। पाणी नथो अचे पाणी।
हा पाणी प्रैशर घटि आहे मूंखे लॻे थो हाणे मां हिकु कार्ड चालू कयो आह
अच्छा
मोटर चालू कई आहे त हाणे ख़बर पए मूंखे हाणे उहो यादि आयो
कि बड़ जी न हा
भरिजी वञेव त ॿुुधाइजो पोइ अचनव था भरण।
हा हा हा हा ॿुधाए थी। त खणी अचे, त पो भरे थी ॾियासि, मां चए थी न गाक
तांजो भरजी थी वञेव न त पो ॿुधाए, जो त पो हे अचनव था खणी करे, करे गागर
हा, ठीक आ न
हा
त हाणे अञा, मुं छो कि हाणे याद पयो, भई पाणीअ जो वारो आह। साढी ॿारांह ॾिठम, थी वया आहिनि मां चयो, भरे वठां बाबा त, हिन जे करे
मां त वरी , नथी
अॼो त, थी वियो
सिहा थी वञे, हा, थी वञे मां हुन खां पेहरियों, थोड़ी देर पेहरियों फोन केयांएं पी
न पो, पो, ॿुधाएॼो
हा न, ठीक आ न छ
हम्म, ॿियो, हा, रोटी थी वियव?
हाए, नाास्तो थी वियो, उपमा ठाहियो।
अच्छा।
त वरी भेंणं जो पुट उपमा न खाईंदो आह, त चयोमास आलू पयो तई बाइल, हुनंखे फुलक पो पचाई ॾे, आलू पराठो खाईंदो ॾहीअ सां, त होह हिकु ॾींह जो थी वेंदो आह न
थी वेंदो आह हा, उहो ई न हम्म, त उइ हाणे हिन जो ॿि ट्यूशन जो ख़बर पए टांइम, त वरी खाराए करे मोकलयांस्।
हा।
हम्म
उओइ आ न, न न हिनखे वरी हाणे इयो ॿी वेंदो ॿी लॻे ट्यूशन।
हम्म
चोस्, सिनान- विनान करे, मां चयो पाणीं वाणीं पो भरनि मटको भरे मटको मथे मले रखियो, मां चयो हारे रख्यनि
हां असांखे त हो पांणीं नथो अचे।
न न पो भले मोकुलजेस भैया खे जीअं थींदो न मां ॿुधाईंदी माए तोखे पो ॿाहिर भंरजयं मुंहिंजो मटको गांगरं
हा हा
त पो इहो करे ती रखें
हा हा
ॾिस उहो ई हिन खे चवांस पईं नंढीअं खे की भई तूंजे घर एकोगार्ड काने हिते पाणी किन्नो थो अचे त कीअं ता पीओ बबा चई न न, मुंझें हिते कान्हे ईंय प्रोब्लम अॼ माण्हू खे इहो तो थे
हा उहई न ख़बर नथी पए न केड़ो पाणीं साफ़ तो अचे कॾहिं न
न न उहई ॻाल्ह आहे न तॾहिं मां चयोमांस त चईं न न मुंझों कोई प्रोब्लम कान्हे मां ॿ डबल छाणींदीं हुअम मां चयोमास फ़र्क़ आ पर छाएण में ओं एक्कोगार्ड में जाम फ़र्क़ आ पाणी में।
ताएं हां
त चई ठीक आ अ तुंहिंजो सूर लथे? तोखे सूर जो हुयई उन्हें ॾी।
लईयो लईयो लईयो हाणे हिकदम ठीक आ मतलब कुछ न आहे हा। पो गोरियूं वठी आईमस न वरी हिक दफ़ो त पो हाणे ठीक क आ हाणे कल पूरो थियो डोज़ हाणे
हा ठीक आ न सही आ पर हिय ॾेखार
हा उई न
कल्ह उहो बि त ॿियो नंबर बि त लॻे पई ठीक पई लॻे हाणे हुन ॾिठो मास पिचर ते
हा
तबियत ख़राब हुअस ॾिठी मास सही पई लॻे कोई तकलीफ़ नथस जीअं
छि खं खंघ छिड़े थी त भई एॾी थी छिड़े भई मां वेई नथी थी सघां अउ न आहे त सॼो ॾींह बई न आहे हा। आहे त ईअं छिड़े थी त पो हिक दम तकलीफ़ थी थी वञेसि न आहे त पो बिल्कुल न आहे कुछ तकलीफ़ ई न आहे पो भई मतलब कुछ थ्ये ई नथो पो हिकदम ठीक आहियां भई।
डॉक्टर खे ॿुधाएस भई वदी वनयई
उ चई चयो न टे महीना गोरियूं फकिड़ियू पवंदस हुनखे हूहा
अच्छा
चेती न तंग थी थी वन्या हाणे छह गोरियूं आहिन भई हिक हिक करे फकणी आ भई। हिक टाइम ते न फकणी आ पंज मिंट ॿ मिंट टे मिंट ईअं रखी करे फ़क त हुनमें भई तंग थी वञा भई ओडो टाइम ॾिसां थी। वरी भी वरी भी गोरियूं फकियां थी हा
अच्छा पो नार्मल लॻदो आ न
ह भई हिक महिल फ़के छॾ त थी वेंदो आ हिनखे हो न करिणो आहे। थोड़ी थोड़ी गैप रखी करे पकड़ी थस त हुअ चए थी हुनमें मां तंग
जिते छ
हा ग खावां वरी ॿियो कयां हुन बेज़ारी थी अची वञे भई हा हिक रात वारो छॾियो थई बाक़ी वेंदी आ सुबुह जो थी करे ईंदी आ। उ रात वारी चए पेई खिट खिट भी जाम पई करे इहो भी ठाहे उहो भी ठाहे त मां जाम इहो थकजी पई पवां। पवां तहिंखां मां हुनखे चयोमांस भई मूखां नथो पुॼे मां त छॾियां थी। त रात वारी
अच्छा अच्छा हा सही ॻाल जेकी तकलीफ़ हुजे माणहूं खपन उहो ई साॻियो भरे करे डॉक्टरन खे ॾियऊं पो एहिड़ो कम कहिड़े फ़ाइदो? हल हुन खां त सुठो शांती सां अगर किथे के माण्हू सही तरीक़े सां कम करे थो किर किर नथो करे त ॿी ॻाल आ, किर किर वारो कम न वणंदो आ। ऐ किट किट था करयो, पांहजो त बि ॾिसणो आ न सरीर पेणो हलन
हा हा
सर पैसो आहे, पर पैसो भी खपे शरीर भी खपे इनजे करे बै जेको नथो समझ में भाई हुन सां परे थी वञजे ऐं तकलीफ़ न खपे असांखे ॿियो भाई नास्तो छा खाईंदी आईं हलो हलो